ठीक छै अपन कहू
ठीक छै अपन कहियौ
हमरो ठीके छै की सब होइ छै की सब होइ छै
कहाँ कि छ एखने बाजार से एबे
की सब होइ छै
एखने बाजार से एलहुँ है कहाँ की छै एखने तऽ बाजार से एबे केलहुँं है एखन खाना कहाँ खेलहुं है कनि ठंडा ल छत लहु ह नहि नहि भेल ह अखन
करैला के भरुआ बनल छै कथी खा
आब से पता नहि एखन खाय ल जायब तखने बुझल हैत
बाजार से की लऽ क लिये रसगुल्ला की मालदह आम
सनपापड़ी हँ हमर आवाज ठीकसँ नहि अबैए अहाँके
हँ हँ आबि रहल अइ और सब कहियौ बड गर्मी यऽ
गर्मी तऽ हदसँ बेसी यऽ की कहू
बड गर्मी छै ने चलू ठीके छै गर्मी छै नीक बात छै गर्मीके मौसम मे गर्मी रहयके चाहि और ठण्ढा मे ठण्ढा रहयके चाहि इ सभ होइत रहै छै बाकी बात रहले जे अहाँके घर मे की सब खाना बनल है
हमरा घरमे खाना की बनल अ से हमरा तऽ नाए बुझल अइ
किआकि अहाँ तऽ एखन बाजार सँ एलियै अहाँके नहि बुझल हैत अच्छ हँ और और सभ अच्छ एके मतलब अहाँ निकम्मा टाइप आदमी छै ओर सब कहियो
ओर सब की कहू
हमरा सब के एते गर्मी न छै बिल्कुल एते बारिश खूब भऽ रहल ओर हमरा सबके भोज छलै हम सब के चूड़ा दही मालदह आमक भोज छलैया ओहिमे परोड़ आलू के कदीमा कटहल सब के डालना छले या एकदम लाजवाब बला भोज छलै ओहिके ऊपर से रसगुल्ला छलैय
वाह वाह गजब
तऽ हमर सभके आए भोज छै
खेलो भोज
भोज खेलो है आब जाइत छी पारस आनब
अच्छ
हँ हमर मिथिला के भोज तऽ एकदम ओ वाला होइ छै
हँ हँ हँ
जे अहाँ सबके शहर मे भऽ नए सकैया अहाँ सबके शहर मे तऽ उएह बफ सिस्टम वाला होइ या थारी लऽ ल के खाय वला
हँ भीख माँंगे वाला
हँ भीख मांगे वाला जकरा हम भीख मांगा भोज अपन गाम मे कहै छियै आ भोज करै ल कारेजा भोज करै लए कारेजा होइके चाहि ने
बिल्कुल बिल्कुल भोजमे ओज नहि होइके चाहि भोज उएह भेलै जाहिमे ओज नहि होइ
हमर सबके भोज तऽ एकदम जबरदस्त झक्कास लाजवाब वाला होइ छै लोक के देख के शौख ले अहाँ सभके बफ सिस्टम वाला होइया जाहिमे दू। सभटाके रसगुल्ला देल जाइ छै, हमरा सभमे तऽ अनलिमिटेड रसगुल्ला रहै छै, जते खाइ जते।
हँ, से बात तऽ छै। हमहूँ हाल फिलहालमे एखन भोज कने छलहुँ हैं तऽ
फ
रसगुल्ला तोपक तोप आ तकर बादो एते उगड़ि गेलै कि पूरा गामे बँटल।
अच्छा, हँ, सएह होइ छै मिथिलाके। के भोज एहने होइ छै, बाकी शहरके भोज तऽ वेह भीखमंगा वाला होइ छै शहरके लोग लग टाइमो नहि छै, आ ओतेक बड़का करेजो नहि छै, भोज तऽ मिथिलेटाके निक होइ छै।
बिल्कूल।
सभ नहि कऽ सकैएा भोज मिथिलाे तऽ गरीब सँ गरीब लोक भोज करैत छै।
हँ।
ह्म
सही बात।
सएह सभ बात छै, हमरा सभके आइ भोज छले और हमर सभके मौसमो बहुत सुन्दर रहे कोनो बात ने। गर्मियो के आनन्द लैके चाही आओर सभ ठीक ठाक छै।
पप्पा मम्मी सभ ठीक।
पप्पा मम्मी, पप्पा माँ सभ सभ ठीक छथिन। और, हमहुँ ठीक छी बस हमर हाथमे पता नहि के्यो डैनियाही घावकऽ देलक की क देलक है बजर खसुनिया सभ पता नहि।
ओ घाव अहाँकेँ डनियाही नहि होइ छै, घाव अहाँकेँ
नहि नहि ओ ओ सभ। कयल जाइ छै, सभ किछु नजरो होइ छै, खाउ एकटा अलग चीज भेलै।
तैन छुलिये हयैत तहिप फोफना गेल है। पस भऽ गेल ओमे बात। नहि छै, कि डेनयाही जोगीनाहि छै।
होय छै, किछ नजर कियाकि हम बेसी सुंन्दर छै ने तऽ हमरा बेसी लोग नजेर लगबे। हमरा सभ बहुत लोक के जलन होइ छै, ने साइंसके बहुत होइ छै बहुत होइ छै साइंसक युग की होइ छै मरे वला। साइंस बचा ले छै, कि ई सभ किछु नहि होइ छै जुटोके।
पढ़ि लिख कऽ एहन बात बजबै अहाँकेँ शोभा नहि दैय।
हम पढ़ल कहाँ छियै, के कहलक हम पढ़ल छी।
तऽ एमए, बीए पास आ लऽ दिअ। साफ-साफ गप करै छी।
हम पढ़ल लिखल नहि छियै, ओर हमर सभके गाम मे एखनो डाइन मानस मानल जाइ छै, जे डाइन होइ छै। चोट लाग गेल घावमे।
त।
अपन गामके मन्दिरो आई साँझ मे हम घूमे ले गेल छलो हमर गाम मे ते बहुत सारा मंदिर छै
हू, कोन कोन भगवानके मन्दिर अइ अहाँकेँ गाममे।
महादेवके मंदिर है, बजरंग बली के मंदिर है, बहुत मंदिर छै गाम सभमे तऽ हरेक। हरेक गाम मे दसटा मन्दिर त रहै। हँ तऽ गेल छलियै मंदिर ओहिना अपन साँझ मे टहले टहले चैल गेलहुँ। ह।
दुर्गो मंन्दिर रहै छै, अहाँकेँ गाम मे
हमरा गाँवमे दुर्गो मंदिर अइ हमरा गाँवमे दुर्गा पूजा तीन तीन ठाम होइया
अच्छा
और एकदम भव्य वाला दुर्गा पूजा होइया जेकर जतेक वर्णन करी ओतेक कम छै
कोन गाम छै ई
गामक नाम केना कहू सभके अपन ग गामक नाम नहि कहि सकैत छियै नै
आ नहि कहबै
नहि नहि गामक नाम नहि कहि सकै छी आर सएह सभ आँचके आम टूट गेलै
हँ टुट गेलै सबटा आम आब तक
अछि कलम अछि कि नहि
हँ तीन तीन टा कॉलम अछि
अच्छा तीन तीन टा
हँ
किछ लोग के झूठ बजे के आदत रहे छै
एकटा मे अगवे मालदहे छै
हमरा स हमर सासुरमे तऽ एकोटा नहि छै लेकिन हमर पप्पा पापा के छनि आ फरलो छलनि
किशनभोग छै बिज्जू के गाछ छै गाछ सब छै केटा
आम खेल लए खाइ छी कि नहि अपन कलमे
हमसभ नहि खाई छियै बटाई लगा देने छियै
ए एते बड़का करेजा एते बड़का करेजा जे बटाई वाला के छोड़ि देने छियै
हँ छोड़ दने छ हम तऽ अथिए जेतै जतेक आम नहि आनब ततेक खर्चे होयत परेशानी हैयत
झूठो बजै के लिमिट हो छै किछ लोक बड झूठ बजै छै नहियो किछ रहै छै तऽ कहै छै बड चीज
छोड़िकऽ अगर गाममे जाकऽ हम बैसू आम खाई लए तहन तऽ इमहरो से नुकसान ह उमहरो से नुकसान
नुकसानक किया हैते अग तीनटा कलम एतऽ एकटा कलम बेच देबै तऽ अहाँके त पूरा महीनाके
अहाँ तऽ बेचियए ने दै छियै की करबै हँ तऽ बटेदारके छोड़ि दै छियै ओकरा दऽ बेच दै छियै ने ओकरा शुरुएमे ओकरा बिना बट्टा कऽ कऽ बेच बाच कऽ खत्म कऽ देलहुँ
चलू बाजयो क तऽ शौक पूरा भेल नीक लागल सुन कऽ शौख अइ लेकिन अछि नहि
एना नहि बाजू ई एना किया बाजै छियै
ठीके हाथ में घाव भऽ गेले से ने खाना बने ने भानस कयल होइया ने कपड़ा धोल हइया
तऽ नहि करू कपड़ा हम धो दिय आब कऽ
खायइ ले देत ने अहाँ किया धो देब अहाँ आइ तक धो देलहु है जे आइ धो देब
त धोइए देब तऽ की जुलुम भऽ जेतै
और सब कहियो तहन अहाँ सबके भिक मंगा वाला भोज होइ छै की नहि
नहि हमसभ भिक मङ्गा भोला भोजमे जेबे नहि करै छी
होते नहि हैत त जायब केतसे
होइ तऽ बड़ छै लेकिन हमसभ नहि जाई छियै भिकमङ्ंगा वला मे नहि गेलहुं एहने कोनो बहुत इमरजेंसी एहने बहुत मतलब नजदीक की रहल तहन चलि गेलहुँ नहि तऽ नहि गेलहुँ नहि गेलहुँ भीखमंगा वाला मे ओनाहियो नहि जाय छि भोजमे ओना हमरा इन्टरेस्ट मतलब
बरखा होय के सम्भावना छै की नहि
बिल्कुल नहि अछि
नहि बरखा होइके सम्भावना नहि छै
ना ना बरखा तऽ एक दू दिन नहि हैत जेना लागैए या एखन दू तीन दिन बरखा नहि हैत
नहि एखन तऽ गर्मी सौंसे खूब छै
हँ गर्मी त एहने छै तैँ छतपर टहलैत छी खेओक के नहि मोन होइए
ह गरमीमे कोन जरूरी छै खेनाई नहि एक दू दिन नहि खेबै तऽ थोड़े ने किछु भऽ जेतै नहि खाउ
हँ से तऽ हम तऽ मह सप्ताहमे एकटा मङ्ंगल करबे करै छी
हँ तऽ उमे झुल लगै छै
आर एक दू दिन आओर सहि जेबै तऽ की भऽ जेतै
नहि हमरा तऽ केओ कहलक जे अहाँ सहै छै तऽ एना एना झुललैत रहै छिऐ
ककरो कहै पर केना मानि लै छिऐ
अहींके भौजी से बात भेल रहै तऽ कहलथि जेओ एक दिन खाई नहि छथिन तऽ एना एना झुलैत रहै छथिन्ह
अहिना कहै छै लोक
अहाँके भौजी एक मतलब लबड़ी छथि
तऽर मतलब उएह हमर गृहस्थी चलाबै छथिन्ह
भऽ सकैए चलबैत हे तऽ ता तक कहैत छै
झूलियओ क तऽ हमहीँ ने गृहस्थी चलाबै छिऐ
मतलब ओहन फोजी के लवरी कहि देलए एक गोप मे
हम तऽ नहि किछ कहलिए कहलिए आंही
अच्छा हमी कहलिय चलू ठीके आइए हाँ अहाँ के भौजी सँ बात कऽ के लागल जे कनि रबड़ी छैथ
हमारा गाइर तैर तऽ ने आबय यै
ई लबड़ी तऽ गाइर नहि भेलै
भेलै गायरे टाइप के चीज भेलै न
अच्छा भौजी मानै छैथ की नै
हम ओतेक लगावे नहि राखैत छी ककरो सँ हम अपन खेलो खेलोउ अपन ड्यूटी में रहलहुँ हमरा पास ओते टाइम कहाँ अई जे ककरो सँ मानैत छैथ की ओहि में रहब हमरा पास समये कम बचै या की कहै छी
कहऽ चाहैत छी जे नहि मानैत छै डायरेक्ट नहि कहि सकैत छी चलू ठीके अइ
फुुरसते नहि होइए ना काजमे अपन काजमे व्यस्त रहलहुँ
ने देखियौ ओ काज एकटा अलग चीज भेलै घर में के कते रिस्पेक्ट करैए ओहि एक्टा अलग चीज भेलै
मैय ओ से गप्प केला बुझैय छै पन्द्रह पन्द्रह दिन भऽ जाइया तऽ भौजी के तऽ बाते छोड़ि दिऔ
ओ तऽ कोनो बात नहि आइ काल्हि लोक के ओ ड्रामा भऽ गेलै जे बात नहि कऽ पाबै छै ई सब कोनो बात नहि भेलै ई सिर्फ ड्रामा छै
नहि समय नहि बचैए यए ने आदमी गृहस्थी मे व्यस्त भऽ जाई छै ने की करतै
नै फेर अगर अहाँ के कनिआ कतहु रहतै तऽ अहाँ बात क सकै छी वैहा मे टाइम निकल कऽ
देखियौ एगो समय जे होई छै ने ओहि समय मे जे ओतऽ जे पहुँचै के बाद जे छै ने कत कते आदमी के खुश राखे पड़े छै ओकरा जे अहाँ नहिं जाने छी आ कते के खुश करतै ओ सभ के खुशो नहि कऽ सकै छी ककरो ने ककरो जे छै से
ठीके छै तहन श्यामा मन्दिर जाई छी की नै राज केम राज पैलेस राज पैलेस तऽ राजनगर मे छै
हाँ एखन नहिं गेलहुँ हे एखन एक दू चारि महिना‌ में लेकिन जाइत छी
जाइके चाही सैने सैने श्यामा मंन्दिर आब अहाँ कहबै हमरा लग टाइमे नहीं हे
जेबाक तऽ चाही बिल्कुल जेबाक चाही ई सब तऽ पुण्य के काज छै पुण्य काज छै
और सब कहियौ तहन
और
सिंघाड़ा तिंंगघड़ा खेलहुँ हे की नहिं
हाँ हाँ सिंघाड़ा तऽ खाइते रहै छै दू दिन चारि दिन पर
हाँ किया की ओम्हर के सिंघाड़ा तऽ कनि बेसी नीक रहैत छै
हुँ हुँ हुँ
धिआ पुता देखै छियै कतेक हल्ला करै छै
की करबै धिआ पुता तऽ इएह छैहे
अखन मारबै ओकरा सब के बड्ड मारि
हमरो तऽ गुस्सा चढ़ि रहल अऽ लेकिन मारय के नहि मौन करैया
बड़ मैर मारबै इएह दुआरे ककरो फोन नहि करैत छी ई सभ ततेक हल्ला करैत रहै छै ने